हेलो जी नमस-जी नमस्कार हेलो
नमस्कार की करै छी
जी ना कुछो सुतै छी अहाँ बताउ न अहाँ की करै छी
हमरो तऽ सुति लै छी बड़ा रौदा
जी एनो बड़ा रौदा छै की करब रौदा छै तऽ की करि
हाँ गर्मी ना लगै छै एनख की
न लागै छै बरबरी मलखा चलाय छै तऽ तनी राहत छै
ह पानी उऊनी न पियए छी
बिना पियै छै पानि तऽ पीबे करै छै बिना पानी के आदमी रहै छै जे बताउ
जरूर दिन भरिमे चारि पाँच लीटर पानिप्य
ज जनम पाँच लीटर पानि तऽ पिय ह के छैाह बिना पी कह कुछो होइ छै
हँ जरूर पियम आओर किछु बताय जाय
जी सेवन एक छै आ जीना ग्लुकोज तनाव पियै छी अभी अहाँके पियै छी की
हँ गुलकोज तऽ पिबे करै छी
ह कितना बार गुलकोच पियै छीिय अहाँ दिन भरिमे
आम दिनभरमे ग्लुकोज एक बार पियै छी
ओ नीक लागै छै अहाँके गुलकोच
हँ नीक लगैत छै ठंडा ठंडा ठंडा लगैत छी पियैमे नठीक लगैत छै
जी ची तऽ तऽ अहाँके बड़ा नीक बात बताइ छी
हँ अपने ने पियै छी
न बीचमे तऽ एके दिन पीले रहै छी अब नहि पियै छी
गर्मी नहि लगै छै अपनेके
ह गर्मी तऽ लागबे करैत छै ग्लूकोजसँ थोड़े गर्मी य भाग जाइत छै
हँ गर्मिय तऽ नहिए ब
ह अहाँके गर्मी भागि जाइ छै बिलक
हम अह घरमिय तऽ नहिए भगै छी
तऽ ओ एन कहै छी कि गरमी आ थोरे भागे छै
हँ गर्मिया तऽ नहि ह ब
आओर बताई पढ़ाइ लिखाइ कइसन चलै छै
पढ़ाइ लिखाइ तऽ नहिए चलै छी अभी अपनेके पढ़ाइ लिखाइ चलै छी
जे हमर तऽ ठीके चलैत छथिन
ह अपनेके एग्जाम छी तऽ अपने पढ़ै छी
जी अहाँके परीक्षा तऽ समाप्ते भऽ गेल छै ने
हम हम परीक्षा तऽ समाप्ते हो गेल छै तऽ हम उतना नहि पढ़ै छी
बयन नहि करै छै
हँ ने नहि पढ़ै छी
जेी पढ़ै छै आहके परीक्षामे पास भऽ गेल छथिन
हँ पैसा पास हो रहले छै अपने न फेर अभी तऽ अभी हँ अपनेके तऽ परीक्षबे अभी बात
जी हमर तनि परीक्षे छै
हाँ तऽ अपने तऽ पढ़ाइ करबै
जी हम पढ़ाई करबे करै छै की हम बोलै छी अहाँ अपन नम्बर से खुश छै
नम्बरसे की कहै छी
बोल रहैल छथिन के अहाँ के जितना नम्बर छै परीक्षा मेमे आ ओ नबर पर खुश बानी
हँ खुशबानी ओ नम्बर मेटर ना करै छी
हूँ
हाँ
आओर बताउ खाना पीना भऽ गेल छै
हाँ खाना पीना हो गेल छै अपनेके खाना पीना हो गेल छै
जी ना अभी तऽ हमरा खान पीना न भेल छै आँ- की की खाना खइले छथि
आम तऽ खैले छै दालि भात तरकारी खैले छै अपने ना खैले छै
ना अभी आम खाना कने खैलै छै
अभी ना खाना खैले छै
ना अब
तऽ की करै छियै
न सुतल रहै छै तब तक अहाँके फोन आबै छै तऽ ओ उठै छै कुछ बजै छै ओन्ने कथी बजै छै धम-धम
कहाँ कुछो बजै छै पंखा चलै छै गरमी लगै छै तऽ पंखा चलै छै
नहि पंखाके आवाज न छै बार आ जोरमे बजै छै
अभियो बजै छै का
जी लागै छै कोनो ढोल उल बजै छै कोनो काम उम चलै छै
आब न-नु बाजै छी
हाँ बजै छी कथि बजै छी जे कछु बजै छै
न पंखा चलै छै
ओ तऽ पंखा बड़ा आवाज देबै छै की
हाँ तैका आवाज देबै करै छी
पुरान पंखा हाँ
हाँ पंखा खरीदलै छी नऽ गर्मीमे तऽ उहाए चलै छी तऽ ओकर वायरिंग ना होइ छै हाँ तऽ ओहिमे ग्रीस लगा दै छै तऽ ओ ठीक हो जाइ छै
ह
अपनेके आवाज नहि अइ छै
न होइ छै आओ जाइ छै
हँ आब जाइ छै
जाइ
हाँ दूर रखला से आवाज वहाँ तऽ जाबै न अपने न की की अपने सोै छै का
जे हम सु बै करै छै बड़ा निन्द आबै छै त हम की कर
ह रात में कथि बनबै छिय खाना
रात में भात दाल तरकारी बनै छै
दालि भात तरकारी बनाबै छिय
जी
अपनेकेँ बनाबय आ जाइ छै
बनाय त दबइ छी बड़ा निक तरीका से
ह तब तऽ अपने के बड़ा हुनरगार
न हो नहि कि कोन बड़का बात छै खायक बनाबे कोहिया से हुनर बात भ गेल
कनेके तऽ ओहो ओहो नहि अबै छै कनेके तऽ ओहो अबै छै
अ क्याल
हँ हमरा आ जाइ छै हम बनबै छै कुछ कुछ सीखले छै अपने की की बनाले छै
भात, दाइल, तरकारी बना लेे छी आर एक दूगो अभ व्यंजन बना लेे छी अहाँ कथी कथिे बनल होइ छै
हम तऽ दाल भात तरकारी बना लै छै भुजिया बना लै छै भिंडीके भुजिया बना लै छै आ मीटो बना लै छै पनीरो बना लै छै अपने पनीर खाइ छै
जी ह तऽ पनीर खूबे खइ र पसन्दीदा फल में पनीरे
पनीरवे ठीक लगै छै ने
ज बड़ा नीक नहि लागै छै अह खैले छी हेलो
हँ हम तऽ खायले छै पनीर हमरो बड़ा नीक लगाय छै हमरो तऽ बड़ा नीके लगै छै पनीरवा तऽ ऐसे नीके लगे छै हू
पनीरो के दाम बड़ जायत
की कहै छै
पनिरोख दाम बढ जाइ छै
हँ पनीरवा दामो तऽ बढ़ी
आओ त नहि
हँ पनीरवा के दामओ तऽ बढ़ले छै
हँ की प्रश्न कर छी र
की कहै छै
दमो बरे परै छै
अपने सब्जियोके दाम अपन भरबै छै
आलो हँ की करै छै अ की करै छी
हम तऽ सुतिलै छी अपने की करै छियै
ह न त पा आब छै अहाँके तरफ बारा ब जाइ छै की की ब जाइ छै
मजाइ छै तऽ
ह ओहि हँ जी आब त आब पंखा के अवाज दोसर जी पंखा के अवाज दोसर आवै छै एकर अवाज दोसर होइ छै अब न हो छै और बताउ न मताजी पिताजी सब निक
सब नीक छै अपनेक माता पिता नीक छै
जी हमरो माता पिता सब नीक छै तऽ खाना पीना खाके घर मे आराम करै छथिन इतना ने धूप उगै छै रौदा उगै छै कि बाहर आयल जायल मुश्किल कर देले छै
हँ बाड़ा मुश्किल उठालै छै पानि पियै रहै छै रौदामे केनाहु जायल जाइ तऽ छथि ई लैके जाइ छै
जी जी चलू नीक त अहाँ से बात
अपनेसँ बात करि कऽ बड़ा नीक लागै फेर बात करल जाइ
ठीक